हलो हलो जय झूलेलाल
जय झूलेलाल भेण
हा, कैॾो हाल तव्?
बढ़िया, तां कीअं आहियो भेण?
बढ़िया बढ़िया त ॿयो? ॿार सभु बढ़िया, सभु बढ़िया।
अच्छा
ॿियो किथे ता वञो घुमणु?
हाली त घर ई आहियू, हलऊ छा काॾे?
हा, हलो किथे भले, प्रोग्राम ठाहियो।
हा उहो ई सोचऊ पिया की न हाणे छुट्टियुनि में अमृतसर ओ हेॾे हलऊ?
हा, हाणे त छुट्टियूं ख़तम थी वयूं आहिनि।
अचछा
हा, स्कूल खुलण वारा आहिनि, हाणे जॾहिं सियारे जी छुट ट्टियूं पवंदियूं पो ठांहिदासीं प्रोग्राम, पर सोचे त लायूं न हींनर साईं।
हा- हा भेण, उहई सोचु पिया कि न त अमृतसर वग़ैरह हेॾे हलउ हिन पासे खां?
हा, भले अमृतसर हलो, न त ॿिए कंहिंथे ॾिसो! ॿी जॻह पुछो कैहिंसां! ॿी किथे सुठी जॻह आ त पोइ हलूं उते ही।
हा तव्हां वया आहयो अमृतसर कदहिं!
न- न अमृतसर त कोन वई आहियां मां मुंहिंजो मन त आहे ॾाढो वञण जो। अमृतसर कोन वई आहियां।
अच्छा, न हुते बि बाबा जे दरबार में ॾाढो सुख सूकुन आ ॾाढो बढ़िया आ। हा! हा -हा- हा, मां वई आहियां न।
अच्छा, वया आहियो घणी दफ़ा वया आहियो।
मां हिक खदफ़ो ई वई आहियां।
अच्छा!
त उह उई ॾाढो बढ़िया हुओ असीं वयासीं।
अच्छा मुंहिंजो त कदई मौक़ो ई कोन्ह लॻो लॻो आहे मां चओ ॿिन- टिन ॼण। फैमली हले न ॿिन् ॿिन् ॿ टे फैमलियूं हलन त मज़ो बि अचे। पो ॿिए किथे बि हलंदासीं आसे पासे में जीअ बाघा बॉर्डर आहे। ते!
हा, अमृतसर में बाघा बॉर्डर आ।
हा! उते
हा! मेन त अमृतसर में हा! गुरूअ जे दर ते ॾाढो बढ़िया लॻे पियो न।
हा! उहो त आहे पहरीं त हुते हलंदासीं पो वरी किथे ॿिए किथे ॾिसंदासीं। चऊ आसे पासे जो जॻह हुनी पोइ हलंदासीं हुते ॾिसण। हा ॿियो किथे किथे वया आहियो तां!
मां हरिद्वार वई आहियां।
अच्छा!
अऊं दिल्ली बि घुमी आई आहियां।
अच्छा!
हा दिल्लीअ में बि जेको गुरुद्वारो वॾो गुरुद्वारो आ बंग्ला
हा- हा, हा- हा। दिल् दिल्ली हा मां बि हरिद्वार त मां बि वई आहियां। उते बि ॾाढो सुठो ठहियल आहे हरिद्वार जी गंगाजी जी घाट जो आहे। हुते ॾाढो सुठो आहे हरकी पौड़ी हा सुठो ठहियल आहे। तई मंदर वंदर सुठा ठहियल आहिनि खैर।
हा भेण!
अ हा शाम जो वधीक मज़ो मज़ो ईंदो आहे असां वियासीं न जॾहिं त शाम जो मौसम ॾाढो सुठो थी वियो हो।
अच्छा! त मनसा देवी जी बि मन हा
त उसे घाट में वञी करे असीं त वेही रहियासीं चंगी देर वेही रयासीं। ऐं पासे में होटल हो त वधीक परे बि कोन हो। पंध जो रस्तों हो हा। हा त पो ॾाढो मज़ो आहे हिकु ॾेढ कलाक ॿ कलाक वेठा हुआसीं। पो वरी अची वियासीं रोटी वोटी खाई करे पंहिंजे कमरे में। ॾाढो मज़ो आयो हो।
हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर बि विया हूंदव न।
हा हा हुते बि वियासीं हुते ॾाढो मस्त मंदर ठहियल आहे हुते।
हा ॾाढो बढ़िया ठहियल आ हुते। व वञ त थोरो सो माहौल बि थो मट्जी वञे।
हा थोरो हवा पाणी चेंज थी थी वञे न त सही थो रहे। घर में त वई कम कार करे करे माण्हू तंग थी वेंदो आहे।
हा, न सही ॻाल्ह ता चओ। त, पोई मां बि हाणे पुछान्ती ती।
हा- हा तां बि ॿिन् टिन् ॼणन सां पु। छो पंहिंजी भेनरुनि खां पो गॾु हलूं। गाॾी कराए करे‌।
बिल्कुल बिल्कुल वोही पो करे कंदासीं।
नंढी।
त पो वरी।
नंढी गाॾी कराए लाइ नो।
हा। त त तां कॾहिं बि हे अमृतसर वग़ैरह न वया आयो?
न न अमृतसर, वयीयां।
अच्छा, अऊ दिल्ली?
त् मंदर वंदर त सुठा बनारस में बि ॾाढा आहिन, दिल्ली कोन वयी आहियां कद्ई। दिल्ली बि घुमयी आं, हा बनारस वई आं बनारस में ॾाढा सुठा सुठा। मंदिर अनं, मस्त।
हा, बनारस में।
हा, बनारस भी हिकु खां हिकु मंदिरन हा। हा, बनारस में बि संकट मोचन मंदर आहे जीअं। ऐं तुलसी पंदरह। हाणे त जो घाट ॾाढो सुठो ठही वियो आहे। पहिरी खां वधीक तरक़। की हा ह त ॾाढो सुठो ठही वयो हुते, घाट रहियो या। बोटिंग करो। त ॾाढो मस्तु मज़ो ईंदो आ, शाम जो या सुबुह जो वञो या स्नान करण वञो हुते। त उ बि सुठो लॻंदो आह, त आनंद मतलब पो स्नान करे पंहिंजो। हुते मंदर दर्शन करे करे, हुते कूड़् जो नाश्तो मिलंदो आहे सुठो। हू खाओ त उस हुनमें बि मस्त मज़ो अची वेंदो आ हा।
हाणो परी।
हिकु खां हा हिकु खां हिकु मंदिर ठहियल आहिन बनारस में बि। तॾहिं प्रोग्राम ठाहींदासीं त पो हलंन्। हा काशी जो मंदर ॾाढी भीड़ लॻंदी आंया। ॾाढी परे परे खां माण्हू ईंदा आहिन। अंग्रेज त हेतरा हूंदा आहिन हेतरा हूंदा आहिन। जंहिंजी कोई उअ हद कोन्हे।
अडिं।
ॾाढो परे परे खां माण्हू ईंदा आहिन बनारस। भीॾ त ॾाढी आ, भाई ॾाढी भीॾ आहे।
हा, सही ता चओ तां।
मज़ो ईन्दो आहे। परे परे कंदा इन असीं घाट जा दर्शन थी वेंदा आहिनि, बोटिंग सां ईं।
अच्छा, हा हा जे असां बि वियासीं, असी घाट त।
हा, उहो वरी मार्केट आहे, पो गुदलिया मार्केट आहे हुते। अॻियां द सासमेल घाट मार्केट ठहियल आहे। हुते ॾाढा सुठा सुठा वॻा मिलंदा आहिनि। हा, खाइण पीअण जी शयूं बि मिलंदियूं आहिनि। ॾाढा मतिलब मार्कट
हा सही था चओ।
ॾाढी सुठी ठहयल आ।
हा हा, हा सही था चओ तां। त बनारस बि ॾाढी बढ़िया वॾी सिटी आ। भीड़ भाड़ जो इलाक़ो आ न ॾाढो।
पर पो आहे, पब्लिक ॾाढी आ उते भी। चङी दफ़ा वञी वई चुकी आयां संदस, ॾाढी दफ़ा वई आं। हा, मां त सॼो सुञाणां, चपे चपे खे सुञाणां।
अच्छा? हलो सही आ पाण, असां उते एॾो न घुमिया आहियूं। मां वरी बस मेन मेन वेंदी आहियां।
हा, मां त हींअर, असांजे घर घर मां बि विया हुआ ॿट हिते माण्हू बनारस में, सत्संग सां वई हुई, बस वई हुई, त सत्संग सां सतसंगी सां गॾु विया हुआ, बटि हिते माण्हू विया हुआ, असांजी जान पहचान में। त हुननि खे बि ॾाढो मजो आयो, पेसा वरिता हुयऊं हुननि। साढा सत या अठ हज़ार वरता हुआ, हुनमें ॿिनि ॾाढा सारा मंदिर घुमाया, बनारस विया हुआ, अयोध्या विया हुआ। घुमण, अयो ॿिया बि माण्हूं, वई कोन आहियां, मन आहे ॾाढो।
हा, अयोध्या त मां बि न वई आहियां।
हा, ॾाढो मस्त शहर ठहियलु आहे। ॾाढो मस्तु। राति जो बि लाईटूं ॿाईटूं सुठी लॻंदा इन, कलाक रुकियो हेतिरी सुठी लॻंदा इन लॻियूं आहिनि। पर जॾहिं मौक़ो मिले जॾहिं मथे वारो चाहींदो, तॾहिं मौक़ो मिलंदो तॾहिं वेंदासीं।
हा, नस्।
हुनजे, जेसि ताईं हू कोन चाईंदो, तेसि ताईं त कुछु थी नथो सघे।
हा भेण, बिल्कुलु सही ती चईं।
हा, मनु। त हर शइ जो कंदो आहे ही बि करे लाहियूं, हो बि करे लाहियूं, पर जेसि ताईं मथे वारो कोन चाइंदो। चाहींदो हो, तेसि ताईं त कुछु थींदो कोन।
हा हा।
पोइ कॾहिं प्रोग्राम ठाहींदासीं। पोए ॿिनि टिनि जॻहियुनि ते हलंदासीं, जिते जिते कोन विया आहियूं, बनारस हलूं एकर हरिद्वार हलूं, ऐं ई अयोध्या हलंदासीं। प्रोग्राम ठाहींदासीं अमृतसर। सभु जॻह ते घुमंदासीं, हाणे ही त छुटियूं ख़तम थी वयूं इन। ही वरी छुटियूं ख़तमु, त हाणे सियारे जी छुट्टियूं में ॾिसूं था। तव्हां बि ॿिन टिनि भेनरुनि सां पंहिंजी ॻाल्हि करो। अस मां बि कंदमि। ॾाढा सारा मिली करे हलंदा न, त मज़ो ईंदो रस्ते में, मज़ो अची वेंदो आहे।
हा, न सही था चओ तांह। न इहो त सही ॻाल्हि आ न गॾ में त मज़ो ई अलॻि आ।
हा गॾ में पंहिंजो खाईंदे, पीअंदे, मस्ती कंदे, अंताक्षरी खेलंदे खेंलदें, टाइम पास थी वेंदो आ बोरिंग कोन्ह लॻंदो आहे।
हा, न सही था चओ बिल्कुलु भेण। मां बि पुछांन थी। त सिआरिन जी छुटियूं थींदियूं, त गॾिजी प्रोग्राम असां ठाहींदासीं।
हा पो छोकी ॿार बि हलनि त पोइ सही आहे न। खाली असां बई वञी करे छा कंदासीं? हिे ॿारनि सां बि त मज़ो ईंदो। ॿार बि त घुमंदा हिनि बहाने
हा, हा, हा भेण सही थी चईं थी। ईअं ई कंदासीं।
हा, पोइन मुंहिंजे जान पहचान में मनाली वई हुई, मुंहिंजी पिणु वियो हो, हुते बि ॾाढो म सुठो मनाली शहर बि ॾाढो सुठो आहे, पहाड़ वड़ ठहियलु आहिनि हुते‌।
अच्छा
हा हू ॾाढो मस्त ठहियलु आहे ऐं उते बि ॾाढो हिक गुरुद्वारो हिकिड़ो मणी मनीराम जो गुरुद्वारो अलाए नालो यादि उहोई ठहियल आहे हुते बि ॾाढो गुरद्वारो, हलो
हा तव्हांजे विच में आवाज़ कटिजे थी भेण
हा, हा चवां थी उते बि गुरुद्वारो ठहियलु आहे हिकिड़ो उह बि ॾाढो मस्त आहे हुनमें चांवर उ उ तलाब में जो पाणी आहे गरम हुन सां ई हुन लंगर-वंगर हा मणीकरण गुरुूद्वारो हा हुते बि चांवर हुन सां ठहींदा आहिनि
हा
कोसो-कोसो पाणी निकरंदो आहे हा
हा
त उते बि हल ॾिसंदासीं, हिकु थोड़ी थोड़ा टाइम कंहिं जॻह ते, थोड़ा टाइम कंहिं जॻह ते, ईंअ हीअं हली करे प्रोग्राम ठाहींदसि कॾहिं किथे, कॾहिं किथे हलंदास
हा भेण वरी पुछऊँ था, त पो ठाहियूं था प्रोग्राम
प्रोग्राम ठाहियूं त पो वरी हिक ॿिए खे ॿुधाईंदासीं
हा, हा, हा
ठीक आहे, हा, हा, हा ठीकु आहे। पो ॻाल्हाईंदासीं ह न जय झूले
हा, हा जय झूलेलाल भेण।
हा